जय झूल हां जय झूलेलाल दीदी
जय झूलेलाल जय झूलेलाल ठीक आहियो
हां बढ़िया तव्हां ठीक आहियो दीदी
बढ बढ़िया बढ़िया ॿियो ॿुधायो
बढ़िया ॿियो काथों पिया ॻाल्हायो दीदी बढ़िया बढ़िया
असां असां जबलपुर मां
जबलपुर मां राजस्थान राजस्थान उदयपुर राजस्थान उदयपुर उदयपुर मां हा राजस्थान हा आया आहियो कॾहिं दीदी उदयपुर हा हा दीदी थी वई
खेर
बढ़िया बढ़िया मस्त राजस्थान जो कश्मीर चईंदा आहिन कॾहिं अचो
हां
हम्म कॾी अच अचो घूमी
कश्मीर विया कश्मीर वेझो थव तहांयो
न न हिन खें राजन चंगो परे आह राजस्थान खां त हिनखे उदयपुर खे राजस्थान जो कश कश्मीर चईंदा आहिन न
अछा
हम्म कॾहिं अचो ॾिसी वञो
हा हा हा असांजो हिते कोई न रहंदो आहे राज हिते राजस्थान बी
तन में ई न आहे कोई बी
न न कोई काने ॾे हम जयपुर उदयपुरे हिते कोई कानेको् ॿियो सभु बढ़िया आहे
ट
हा रोटी बसि थोरो फुलका पचाइणा आहिनि ॿ टे अचनि त पचाए ॾियानि गरम गरम हाणे हा
अञा आया आहिन जंहिं ॾीअं
न न ॾहे साढी ॾहे ताई ईंदा आहिन
अच्छा ॿियो दीदी ॿार नंढा अथव वॾा
न आहिन हिक उन्नीस साल ॼी छोकिरी आहे गुड़िया न उन्नीस साल जी गुड़िया आहे बाबू पंद्रहें साले ॼो
अच्छा हिकु स्कूल में हिकु कॉलेज में ईअ हिते ई पढ़ंदा आहिन हा ऐं हू फस्ट ईयर में हूंदी
हा ह नथ त थर्ड में आ
अच्छा फाइनल ईयर में आ गुड़िया
हा हा
हम
हाणे आख़िरी साल तस न
अच्छा हा बढ़िया आहे
छा थी करे
हा छा अथसि कॉमर्स अथसि आर्ट्स अथसि
हा हा काॅमर्स काॅमर्स
कॉमर्स अस त हा एम काॅम करे सघंदी आहेस ॿ साल नंढिड़ा आहिन दीदी गुड़िया ॾही क्लास में आ और गुॾडो पंजी क्लास में आ हमम हा अञा कॉलेज में न आया अन अञा हा गुड़िया वॾी आ हा गुड़िया ॾई में आ हम ठीकु आहे थी विया हेतिरा वॾा ॿिया बि थी वेंदा हा हा बढ़िया दीदी
अॼुकल्ह जल्दी साल केतिरे में तो बितजे
हा पतो ई नथो पए सही ॻाल्हि आहे
हा
दीदी हाउस वाइफ ई आहियो कुझु कंदा आहियो
कंदी आहियां पापड़ खीचा वीचा ठाहींदी आहिया घर में
अच्छा मतलॿु इहो जाॾे काथे हले थो सिंधियुनि ॼो खाधो
हा ॼिअ् जिलेबीयूं खींचा कंदी आहियां विकण लाइ
हा सई आहे न वांदे वेहण खां कुछ त थिए थो हम हाणे बारिशनि में पोइ सफ़ा बंदि हूंदव हा बारिश आहिन जेसि ताईं हम हम बारिश पए थी हुते सुठी
रहंदो हाणे न ॿिनि ॾींहंनि खां त न पयो आहे हिते
हा हिते ॿि एॾी गर्मी आहे
परिह खां न पयो आहे
ऐं हिते त सफ़ा हिते बि न जे बराबरि पई आहे हिकु ॿ ॾींहं पई विच में हुनख खां पोइते सफ़ा न पई आहे एॾी गर्मी आहे हिते त हाणे लॻे तो बसि, हा, लॻे तो बसि बारिश पए त थोड़ो मौसम बदिले ॾाढी गर्मी आ, हिते दीदी।
हा- हा, असां वट त एॾी गर्मी खेर काने का थधो मो त अॼु बि सॼो ॾींहुं बादल -बादल हुया, अॼ बि सॼो ॾींहुं जुड़ हुयो पर पियो कोन मींह, त थधड़ी वधड़ी कंदा आहियो, जनिवइ थधड़ी कीअं आहे? थदड़ी कंदा आहियो? महालक्ष्मी
हाणे महालक्ष्मी बि कंदा आहियूं, असां थधिड़ी त हाणे ईंदी न राखी वारी।
हा।
ॿ कंदा हूंदव? हिकु राखी ते, हुते बि
हा।
थदिड़ी ॿ कंदा हूंदव न हिकु होरी वारी अउं हिकु राखी वारी?
न हिकड़ी कंदी आं मां राख खीअ वर नंढी थदड़ी पहिरों कंदा हासीं, हाणे मम्मी जन छॾे छॾियऊं त न कंदायूं।
अच्छा, हुं- सभु उते ई तव तव्हांजा?
हा -हा, ॾेर ॾेराणीयूं सभु, या न पेका त बे हंंद आहिनि।
पेका ॿाहर तव, हम्म
कंदी करो न मतिल इये नंढी थदड़ी हाणे छॾे छॾी तऊं त असां बि छॾे छॾी सीं।
हा, सही ॻाल्हि आ, जेको वॾा
बाक़ी वॾी- वॾी कंदा आहियूं बाक़ी। वॾी कंदा आहियूं, महालक्ष्मी कंदायूं, ॾेठि कंदा आहियूं हाणे ॾेठ आ, पर मंगल ॾींहुं।
हा, न असां न कंदा आहियूं ॾेठ हिते, हा असां न कंदा आहियूं। दीदी हम
तांया पेका किथां या तव?
पेका भी हितऊं जा ई इनि।
अच्छा पेका भी हिते ई।
हित जी आहियां हा हा
अच्छा- अच्छा -अच्छा, हम्म
कि सभु ॼणा वञनि ता असां काॾे वञूं, चईंदी आं तव्हां जेको केंदरेह ॾींहुं नानी घर वञो ता उहो, ॿाहरों जा हुजो त इयो बंदि थी वञे, पो साल में हिकु बार वञों। छुट्टियुनि में,
सही ॻाल आ। असां त उओ बि इन साल उहो बि न वियाऊं हिन साल त। हा, पर हिन हिन साल मां न वई हुमि गर्मी ॾाढी हुई त ईअं लॻे पो घर में ई हुजजे न वयमि। हिन दम न वईयमि हिनदव गर्मी इलाई हुई वरी हाणे ॿार बि वञनि नथा वॾा थियाइनि त हाणे हलनि ई नथा ॿार, त इननखे वरी अकेलो छॾे ी त वेंदी आयां वेंदी बि आहियां त हिक ॾीहं में मोटी ईंदी आयां, न टिकंदी आं।
अच्छा, अकेला ई आहियो दीदी तव्हां बि ॾेराणियूं वग़ैरह न थव गॾु?
हा, आहिनि पर अलॻि इनि सभु।
अच्छा, असां बि सभु असां बि ट्रे ॾेराणियूं आहियूं, मां विची आहियां वॾी और नं ढ़ी भी आहे अलग आहियूं सभु, अउं पापा त पहले ई न हुया शादी जे टाइम ते ई न हुया मांजी और मम्मी हाणे नवंबर में ई अञा गुज़ारे विया।
असांजी बि मम्मी हाणे नवंबर‌ में ती गुज़ारे वई न ससु।
हा, मां जी बि नवंबर में गुज़ारे वई, हाणे तबियत ठीकु न हुयसि।
डेबी जन, पापा जन मतिलब हुन में हाणे छह साल थींदन सितंबर में गुज़ारे।
अच्छा माहिंजे पापा त शादी खां पहले ई न हुया चङा
न न असां हाणे छसाल थया कंद हाणे छ साल ऐं मम्मी हाणे नवंबर में थी वई।
हा मम्मीअ मुंहिंजी हा असांजी ममी टीह तारीख़ तहांजी मम्मी टीह तारीख़ गुज़ारे विया हूं।
मतिलबु उन ई ॾींहं थी विया मतिलबु शांत थी विया पोइ वीह तारीख़ मतिलबु कयो शाम जो ईअं शांत थिया वीह उणिवीह तारीख़ त वीह तारीख़ मतिलबु
टीह तारीख़ रात जो गुज़ारे विया हिकु तारीख़ सुबुह जो खयोंसीं। हूं इहो ई रात जो पर मम्मी भरियल आहे सही ॻाल्हि आहे हा पर मम्मी खे त असांजी के कुझु हुयो बि न ख़ाली अठ ॾींहं हॉस्पिटल में बरती थी ठीक थी वई घर अची वई ॾह ॾींहं घर हुई
अच्छा असांजा बि त चङा भला विया आहिनि ॿई चङा भला कुझु बि न कंहिंज हथ बि न वठायूं।
हा मम्मी जो बि ईअं ई थियो एवीह तारीख़ घर अची वि हुया ठीकु हुया बिल्कुलु कुल टीह तारीख़ शाम जो चांय भी पी अथऊ तोश खाधो अथऊं सभु बस पोइ बाथरूम मां जीअं ई निकिता न लूस मोशन थी विया हुनि बाथरूम मां निकिता अञा कपिड़ा पारूं पिया और उते ई किरी पिया।
अच्छा
सेवा न वरितऊं कंहिंजी बि।
न असजी मुंहिंजी सस सुरे सेवा न वठऊं बसिेॾींहं अस्पताल मेंई मुंहिंजीसु वरीस्त ॾिसी न पि सघंदे हॉस्पिटल वारा ॾिसंदा आहियो छा करे छॾींदा आहिनि माण्हूअ खे भई तवां चङी भली भई कार में बढ़िया खाई पी करे मस्तु कार में वठी आसि थोॾी सूजन बसि आयसि पेरनि में। त चई डॉक्टर खेॾेखारियऊ भई सूजन छो आ ई अथसि उहई वियाॿिए डॉकर डकरेखण डक्टर चई भई होॾे जांच वाच कराएयो तते एडि करे छियऊं खणी त आई सी में रखऊूं पोइ त खाधो पीतो सभु बंद करे छॾियऊं खी ताॻो बि हालत ख़राब थी वेंदा देर सी न पैसानि मुंहिंजा ॾेर वर सभुई बि चईं घर वठी हलऊूं त ट्रेनंग च बस सतेनी बती शांत थी वी ऑऊ डेडी
हा पर मम्मी बि असांजा बिल्कुल ठीकु थी विया हुआ हॉस्पिटल मां अची विया अठ ॾह ॾींहं थी विया आहिनि बिल्कुलु ठीकु थी विया हुया ॾींहं जो रोटी खाधऊं आरितवार जो ॾींहुं हुयो शाम जो चाहिं तोश हा चाहि तोश खारायो आ। शाम जो चाहे तोश खाधो अथऊं पो बस चयो
मुंहिंजी ससु बि सभु खाधो अथईं छाम चवनि पिया दलीया खारायसि वरी इहो बिस्कुट ऐं चांहि खाराया अथसि बस थोॾो ॾेराणियूं मुंहिंजी ओॾे थी वूं आहिनि बसि पाणी भरण वयूं। ऐं हिते मांजो ॾेर आयो। चई मम्मी कीअं आहे ऐं मां बि वियमि घ ॾिसणु मतिलबु मम्मी जनि खे वेंदी हुअमिज़ बीमार हुई चयोमांसि मम्मी कीअं थो अचे शांत थी वई सीअए जो टेम त मां चवां भई रात जो वेंदी हुअमि हिननि गॾु त मां चवां हाणे शाम जो थी अचां थधि में रात जो केरु वञी त शाम जो मां वञा हिकिड़े हंधि मतलब मुंहिंजी ॾेराणीअ जो भेणीयो जो गुज़ारे वियो। त हुते बॿारे ते वई हुमि थियण त मां चयो मम्मी खे ॾिसंदी वञसि ह वमिमि अस अञा त उतां थी करे उते पुछणीया कीअं तुंहिंज सस जीबियत त मां चयो अनाथ जीअं हालत ई सफ़ा त वरी वियमि त मुंहिंजी ॾेराणी चई शांत थी वई हाणे चई असां बस खाराए। करे दलिया अऊं बस हेॾे बसि थियायूं थोरो हेॾे ई, अमृत विधोसीं दलिया वलीया खारायोसीं। त बसि थोरो हेॾे वरी बसि चईं पाणी भरण वियासीं त ओॾी महिल बसि हो ई कान।
हा हा, आरितवार जो ॾींहुं हुयो, मांजी ॾेराणी आई हुई, हा। ॾेराणी आई हुई, अञां ॾेराणी ॾि ॾिठईं कि भई सांस हेॾे हेठि मथे थेएस ती, हुन बि फटाफट चाईं गंगा जल खणी आ, गंगा जल
गंगा जल
एतिरे टाइम बि हुई, अगिर अंदरि वञें हा त ॿाहिरि निकिरे आ न। उहो न निकितो ॿाहरि मतिलबु उहो बि अंदरि वियो।
हा हा, मुंहिंजे ससु जो बि सभु वयसि अमृत अमृत, अऊं खाई पी वई आ पूरो बरोबस्। चांहि खारायऊंसि उसे दलिया खारायऊंसि सभु खाई पी वई आ, पूरो खाई पी वई। बल्कि मुझे, हालकी मझे सब पपा जन मतिलबु सहुरे मतिलबु मुंहिंजे न खादईं पीतईं हुन ॾीहुं जंहिं ॾींहुं थिया न शांत। त उन न खादईं पीतईं, अऊ मुंहिंजी ससु ओमल खाई पी वई। हलो। हलो। हलो। हलो, हलो। हलो। हलो।